हलो
आवाज आबि रहल य
हँ आब रहल या
आओर बटबू की हाल या
ठिक यऽ बरसात सबके की हाल यऽ अहाँकेँ एहिठाम
अच्छा खासा बरसात भए रहल ये
अच्छा
और बतैयो अखन की चल रहल य जीवन मे
हँ चल रहल छै अहाँके एडमिशन सबके की भेल
ओ कहे ओही कहै छै कि जेकि आहाँके एडमिशन भए गेलियै आब आहाँ जे रजिस्ट्रेशन टाइम आहाँके भेटत आहाँके एडमिशन स्लीप आब हम की करियै ईसभ रसीदो देमे एते नाटक करै छै आब की करबै हम
अच्छा अच्छा एहन बात छै
जी
तऽ अहाँ नहि आगाँ और बात केलिए कि कब तक मिलतै की हेतै
हम केलियै तऽ कहै छी कि रजिस्ट्रेशन टाइम भेटत आहाँके त हम कहलिए कब हैत रजिट्रेशन तऽ ह अहाँ हम हरबड़ा कए रहल छियै से बाज त की करहब
हँ मेहनत करय लए नहि चाहै छै इएह सब होइ छै सरकारीमे मेहनत करैये नहि चाहलक
और एना काज करे छललाे छै हमरा ओ परेशान क रहल य ई नहि बुझलिय ओकर सबके काज छियै ई अहाँके वेतने के भेटैय लेकिन
ह ह ह सहिए कहलियै ईसभ तऽ बुझमे नहि आबैत छैन ईसभ लोकसभ आबि गेल छै सिस्टम मे कि एकदम दीमक जेना जे छै पूरा व्यवस्था के चरमरा देलकै हे
सही कहलियै अहाँ और जे छै बी पी एस सी के एक्जाम एहिबेर देबै कि नहि
नहि एहि बेेर नहि देखैके सोचि रहल छीयै
क्या
मने बेर बेर भए जाइत छै आओर सभ परीक्षासभ उमर लागल जाए ताहिसँ एक बेर ओकरसभके मेन तैयारी छै ओकरसभके मेनस ते स छै एकर मानिके चलियौ कि पीटी भैए जेतै तऽ फेर मेन्सकेँ तैयारी नै न छै
हँ सेहो तऽ एहिमे तऽ बहुत किछ छै मेन्समे तऽ फेर अहाँके लिखब होना चाही बहुत बढ़िआँ ओहि ले ए तऽ बहुत प्रक्टिस चाही
हँ त वएह बात सोचलिया है
कि ए बी पी एस सी के तैयारी करयके यऽ तऽ पूरा ओकरे तैयारी करू दोसर कोनो एक्जाम के नहि देखू ऐके टा म लग रहू
हँ हँ सही कहलियै इएह बात होना चाही तखने भए सकै
हँ हँ बहुत एग्जाम छै एकेटा थोड़े छै परीक्षा ते बहुते छै
हँ लेकिन वैकेन्सिये तत कम रहै छै ने
हँ से तऽ छै आओर कोनो भऽ वैकेन्सीके कम्प्लीट होयमे लागि जाइत छै दू साल लागि जाइत छै कोनो एकक्जामके पूरा खतम होयमे ओकर परीक्षा फैलाबे मे
ह, ह बहुत बेर होइ छै कि जे भर्त जे विद्यार्थीसभ पहिलेसँ नौकरी लए चुकल रहै छैय उएहसभ आगो फॉर्म भरै छैय अपन। आओर अच्छा करय लेल तऽ ओ सभ फेरो जे छै, जे नौकरीमे छै। फेर से वएह नौकरी लऽ लै छै तऽ पुरनको सी मारल जाइ छै, आ नयो विद्यार्थी के नहि भेटै छै, ओ सभ नबका सीट पे ज्वाइन कऽ लै छै।
से अहाँ सही कहलियै, सरकारके एहन नियम आनना चाही कि अहाँकेँ अगर ई हम बैसैके यए फेरसँ परीक्षामे तऽ अहाँकेँ जे छै अहाँकेँ अपन सीट छोड़ना पड़त से नहि होइ छैय।
हँ, से तऽ सही कहलियै सेम से मैना अगर कए देतै तऽ बहुत विद्यार्थी के जे छै भर्ती भए सकतै आओर बहुत के नम्बर जे छै बढ़ि जेतै मतलब कटौह गिर जेतै नहि त एहिमे होइत छै कि ओना। नहि तऽ बहुत दिक्कत भऽ जाइत छै, जेकि नौकरीवला फेरसँ नौकरी लऽ रहल छै।
ह कोई तमिलनाडु मे छै या क मतलब अ ब तू क्य तू चाहते बिहार आबी मतलब अपन तरफ आबी। वहाँके खाना सब ओकरा सबके पचे नहि छै।
हँ, से एक बहुत बड़ा कारण छै कि घरके आसपास रहब ने
हँ
बेसी अपन नौकरियो के रुतबा दिखा पाबै छै ने आदमी तमिलनाडु मे की दिखेतै रूतबा
कोइ चिन्हबे नै करत तँ अहाँ रुतबा की दिखैब
हँ, वही बात छै।
आओर बतबू
और सभ ठीक यए अहाँकेँ कि कोनो ग्रेजुएशनमे जे नाम लिखेबै तकर बाद तैयारियो करबै कोनो चीजके
हँ, सोचलियै हँ, एसएससी के करबै। बारहवीं लेवल के नहि होइ छै? त तक लै
अच्छा। ठीक छै चलू तब तऽ ईसभ बढ़िए यए जब करबै तऽ और हाल फिलहाल मे उपनयनो सभ भेल रहै कि
उपनयन तऽ नहि भए पायल कियकि हमर जे छै चचेरा भाय सभ जे छथिन
हँ
हुनका सभके स्कूलमे छुट्टी नहि भेलै तऽ उपनयन। तऽ लगभग अहाँके चलू अहाँके अगर अहाँ बरुआ छियै तऽ अहाँके दस दिन तऽ घर मे रहना पड़त तऽ ओ ओतबा दिन के छुटी रहै ने तैं उ नै भे पालै
अच्छा ई उपनयन होइ छै जेना मतलब हमसभ सुनलियै हँ, मतलब एकर की छै? महत्व केना होइ छै?
अहाँ, ई शायद ब्राह्मण जातिमे होइ छै।
अच्छा
एहिमे जे छै ने, जनेऊ पहिनेल जाइत छै। जनउके बाद ओ बहुत नियम छै जनउके बाद अहाँके बहुत नियमके पालन करना पड़ैत आइके जीवनमे। कोइ करै नहि छै, लेकिन बहुत बहुत नियम होई छै बुझु आहा पुरन रूप साथ बढ़ा मन भजेब तब अहाँ ब्राह्मण भोजन खा सकैत छी अहाँ ब्राह्मण बनि गेलि ओहिसँ पहिने आहाँ बटुक रही
अच्छा, लेकिन आइ-काल्हि लोकसभ मान कते छै? मतलब एकर बादो। माछ मासँ खेबे करै छै।
आब मानै के छै, एगो नियम छियै बुझियौ, कि पंडितजी सभके भी एगो। बुझियौ बिजनेसँ भए गेलै हे आइ काल्हिके देखैत छियै कतेक लोक करैत छै नाम काफ
ह जेकि से एकदम सादा जीवन उच्च विचारसँ होना चाही
एहिसँ एकर कोनो मतलब नहि छै, ई एहन अछि। लोक लोक देखबे के चक्करमे बहुत पैसा खर्च करै छै
सही कहलियै भगवान तऽ कहीँ ने लिखलकिन हँ कि एते कर एना कर ओना कर लोगे सभ छै जे अपना आपके पैघ दिखबैके चक्करमे कर्जो लए कऽ ई सभ करै छै
ह, कर्जा लेबै लेकिन करबै भव्य लोक से बस सुनैले।
नै कहै छै कर्जा लए के घी पिआबू ओ वला बात भए जाइ छै
सही कहलियै।
चलू इ सभ तऽ इएह समाज मे होइत रहै छै और अहाँकेँ जे छै हे अथी बरसात सब जे होइया तऽ की पानि तानि लागी जइयए रोड पर?
हमर घर के सामना तऽ नहि लागैया लेकिन जे छै ने हमर घर से एक गली बाद एगो डॉक्टर सभके क्लीनिक छै
हँ
ओतय जे पानि लागै ये, हम की कहू, मतलब वार्डमे। कमिश्नरो सभ ओतेक ध्यान नहि दैत छथिन, तैँ ई हाल छै।
अच्छा मतलब तखनो जेकि आब तऽ सहरसा मुन्सिपल कॉर्पोरेशन भए गेलैऽ तखनो जे छै पानि जमाव के समस्या नहि खतम भेलै।
ना नहि भेलै हँ बहुत हालत खराब छै हमर जे महाविद्यालय छथिन जे होय वला महाविद्यालय मतलब जाहिमे हम जायब ओकर बगल मे जे कचरा ये कोई साफ सुथरा करे वाला नहि छै।
बुझियौ ईसभ जेकि एकर केते टेंडर निकलै छै पैसा निकलै छै बहाली होइ छै एलये लेकिन तखनो कोनो ध्यान नै
पढ़ायल जाइ छै कि साफ सुथरा रहूँ ओर महाविद्यालय विद्यालय के बगले मे गन्दगी रहै छै तऽ की आदमी पुछतै
सेहा तऽ एहिपे तऽ सरकार सभके ध्यान देना चाही जे जहाँ विद्यार्थीसभ पढ़ै ले जाइ छै ओकर अगल बगल कूड़ा करकट ई सभ तऽ होने ने चाही चहन उतनाय नहि उ शहर के शोभा के भी डूबा रहल छैय वहांके विद्यार्थीके मोड़ालो डाउन भय रहल रहल छै ओ जे पढ़तै कि बिमारियो के खतरा बढ़ि जेतै।
वही तऽ ताहि कारणसँ बहुत बच्चा बारिश के समय जे छै खूब डेगू मलेरिया कोन कोन बीमारी लोक के भए जाइत छै
हूँ सही कहलिये तैस बारिश सभ उएह सभ शहरमे बढ़िया लागैय ने जहा पर छै ने पानि निकासी के व्यवस्था बढ़िया तब उ सभ शहर सभमे उ सभ देश मे बारिश अच्छा लागे छै ओना नहि ते जहा पर जेहन अपन सभके राज्य ये शहर ये, ओतय पर तऽ कनिकटा बरसात। भेल एहन थाल किछु किछु भऽ जाइ छै जे लोकके चलब मुश्किल भए जाइ छै
सही कहलियै कठिन भए जाइत छै रिक्शासभ नहि आबैत जाइत छै लोक केना केना कए कऽ आबैत जाइत छथिन काम ठप पड़ जाइत छै
हँ, सएह छै। जनताके सबके परे मुद्दा उठेबाक चाही, ई सभ मुद्दा हेतै ने जहिया। चुनावके तहिया लोक सरकार नेता सब एहि पर ध्यान देतै
तखने तऽ ई राखबे करैत छथिन ई दिक्कतके तऽ कि ओहि समय उठायब
हँ से तऽ सहिए कहलियै आब जनता जे छै एहिपर वोटो नहि करैत छै
हँ
तें सँ इसभ तऽ कठिनाइ छै अच्छा चलू ईसभ तऽ जे छै दुनिया नहि चलैत छै अहाँके जे तैयारी करबै एस एस सी के तऽ केकरो कोचिंगो सभ लऽ रहल छी कोनो
हँ यो एगो राकेश यादव छथिन
अच्छा की केना सिस्टम छै कोचिंगके हिनका एहिठाम
आ एगो ऐप ये बुझलियै
अच्छा
ओ ऐपपर जे छै ने से हम प्रत्येक टीचर बाँटलियै कि जेनाकि मैथके भए गेल राकेश यादव अंग्रेजीके कोनो आओर भए गेल रीजनिंगके कोनो आओर भए गेल सामान्य विज्ञान के कोनो आओर भए गेल अपन अपन बाँटल या सबके समय या रोज होइ छै
अच्छा चलू तऽ तऽ बढ़िआँ यऽ समझमे आबैए
हँ अभी शुरुआत हए तऽ दिक्तइ है कनी कनी
अच्छा ऑनलाइन ऑफलाइन मे की अन्तर लागे ये
म तऽ सब फायदा छै नुकसान छै
ठीक फायदा नुकसान बतबू त
जेनाकि ऑनलाइन मे की होइया अहाँ पीछा जा सकैत छी अहाँ फेरसँ दोहरा देबय यूट्यूब परे जाकेऽ सर्च करबै वही वाला चीज कि हमरा दूसरा टीचर पढ़ा देत सबकुछ ऑनलाइन पाबै छै मतलब अपन इच्छा पे ने यही करब नहि करब अपन मालिक तऽ अपन इन्सानके दिमाग तऽ नहिए ने चाहैत छै मेहनत करै लए
हँ जे ऑनलाइन पढ़य फायदा बहुत छै लेकिन जखन अपन मजबूत दृढ़ शक्ति इच्छाशक्ति रहतै ने सएह ऑनलाइन पढ़ि सकैत छी
हँ आओर फेर ऑफलाइनमे ई यए कि अहाँके आबि जायबके खर्चा लागत अहाँ थाकि जेबय अहाँ आ खुद सँ कब पढ़ब स्वयं अध्ययन अहाँके भइये नहि पायत, अहाँ थकि जेबय आबिये के अहाँ की पढ़बै खुद से
हँ से तऽ हँ अहाँ सही कहलियै
ह एक छै टीचर के हं एकदम सामने अहाँ पूछ सके छी
हँ दुनियामे हर चीजके फायदा नुकसान छै ठीक छै अहाँ जे छै बढ़िआँ मन लग कऽ पढ़ियौ जल्दीसँ नौकरी लि
हा
ह ठीक छै राखै छी
ठीक गोर लागै छी
हँ खुश रहु